गोर लागै छियौव की बात भेलो अभी पप पासै
कि कहै छलै कहलियै कि केहन उम्हरके छैय मौसम रहै छै एखन कथ बनेलहुँ त बेर खयलहुँ रहए तऽ बेरियामे खयलहुँ कनि भुजिया रहय एखने चारि गो रोटी बनेलहुँ हन तऽ दू गो डेढ़े गो खयलहुँ तऽ पेट बढ़ि गेल जाइ छी कुत्ताकेँ दै लेल बस इतनेमे कटि गेलै आब कि इएह इतने
करके कट काॅल कट करि देलकै
उप्प
हूं गाँवमे रहै छियौ तब खूब्बे ने खाय पियै छियौ
एल गाँव मे रहे छै तऽ गाँव मे जानइ कअ त गाँव के लोक सब ओहने रहबे करै छै जे लत खराब करैबला सभ रहै छै थेथर सभ रहय छै ककरो केओ बाते नहि पहचानि कऽ पबय छै लेकिन हम की करियै जेहन करतै तेहन अपने भरतै ओहि लए हमरा की बिगड़तै
हँ तऽ की
जिन्दगी भरि एनाहिते हमरा तब एहन भऽ गेल जे मोने नहि करैए जा कऽ रहयके जेहन चालि देखि कऽ देख देख कऽ अबैत छी तेहन हम
बेैटो ओइस्ने छ बापो ओहने ओइसने छ दुनूमे से कोइ न सुधार कन न दुनूमे से कोइ बनतै
हूं नइ सुध नइ सुधर तै तऽ हमरा की लेतय
हँ एत्ते कुछ दुन्नूके लिए कर देबही तइयो दुन आ
जाए दहि ने भोग भोगै छै भोगतै जिन्दगी भर भोगइत रहतइ हँ चीज राख दै छै सामान रख जाय छि घर त' गायब करबा दइया
हं एत्ते हं एत्ते सुन्दर डिनर सेट रहइ एको बार युजो नइ केलियै हमलोग आ गायब भ गेले इ अभी वही डिनर सेट लेबै जेब
समान रखतै लेकिन ओहि जगह पर रखतै जे समाने गैब भ जेतै
हं हं अभी त कमे आदमी छै तब ओते भ गेलय कहलों कि हमलोग एते महंगा महंगा हंगा सामान सब ले के जेबै कुछो होते बतेने रहतै कथी कथी देखबै
तैन न छैय अपना घर दुआार में लोग भरि दिन अथी लगेले रह
ह बोललियै बोललियै कि घर गिरबा दे रहै ओहो नहि जर जोड़लै ह
किछु नहिे
टााँटी से खली घेरे के रहे ओ ने सबके बुला बुला के घर
रोड पर मे दोकान ले लेलकै हन अपन पचहत् तर गो रहै छैय अपन हा हा ही ही कहबे छैय ताास खेले बैठे छैय ऊ बदले वाला सुधरे वाला नहि छैय केतनो केउ कहते ने जे सुधार क लेते उ नइ सुधरइ छैय जे जकर चाल रहै उहे रहै छैय खाट के बान्न खड़ने जाइ लोक बैन मारने जाइ उ कहियो नहि बदली हम ओहि लै की करबै हमरा तऽ क्रोधे होइएह कथी हम जाक कऽ देबै आ धऽ देबै केतनो कऽ द देब जे चालल छैय सेहे रहतै इहै लै हम जानि के छोड़ि दै छियै अनठा दै छियै‌ मोन खटा भ जाइयै
गाँव मे रहै छैय अपन खेतै पीतै बनेतै तऽ ई सब नहि सुझयै छै
अपन एगो एगो खर एगो एगो खर एगो एगो खर एत स ओरिया ओरिया कऽ ओरिया ओरिया कऽ धऽ अबैत छी किछ चीज दए लेल आ ओतय एगो बन्धन नहि एखन तक धयल छैय आ कतेक साल घरके भऽ गेलै तब खोजैत छैैय तऽ एक चीज नहि भेटैत छैय चारि गो कूकर धेने रहियै कहलिय देखबय कहलकै धैल छै‌य धैल छैय ओते आयल चलिये त तपेली रहै कहलियै धैल देखबै तऽ कहलकै ओहो धैल छैय धैल छैय ओहो नहि हम देखलियै गेल रहिये शादी में शादी में गेल रहिे तऽ तू सब तपेली निकालो रहि कैगो ने फेर रखि देने रहि की
नहि कैसे रखलियै हन तऽ चलि गेलियै रहलियै ने
आब जाने छोटिया रखलकै की नहि एकेगो त तपेली बाहर मे छैय जाहिमे चावल होइ छैय आ हम नहि देखलिय हन किछो एगो एगो अन्दाज बड़का कटोरा छैय चोरनिया छैय चोरा के रख लेतय छूतहर हरमजादी जहीया मर जेतै ने तहिआ पापी ओतेक दूरके का अथी छियै किया ने किया
कोई और के घर में चोरतै जा के घर में से घुस के सामान सब देख लेते त इ सब लूर न छैय खाली पुट पुट बाजे आबे छैय ओ ढंग से बाजो न आबय
ओहो ने अबै छन
खाली बलहा वाली तलहा वाली के पीछा अपन दिमाग लगबैत रहे छै अपन जिन्दगी करै छै एकरो मैर्नस से नहि छै कैसे रखे के चाही कैसे नहि
कोनो गतर मे सरमे नहि छै त हमेत रहल हमरा पाँच सए रुपआ लग ज हम सब खर्च कऽ देलियै हम एकटाकिया लऽ क नहि एलियै आ से हमरा एगो एकटा किया नहि देलक ह तब उ चोरबैया ऊ चोरबैया ऊ चोरबैया जकर सुख छै से अपन कर जेकर खोग छै से खाइ छै ओना भोगे दैलिखलियै
च नर्स किचेन मे देखली रही दिनर सेट नहि रहो
करत क किचन करत त क किचन मे छै ने घर छै घरमे च किचनमे तऽ रखैयए एलियै र के एलिय घर में बुवा कहलकै जे अथी छज्जी पर में रे हम सौंसे त कहलियै कतहु रे उठा के लो गेले सेट कत से ज अढ़ाइ दू किलो कहाँ से रहै लोहाके से चोरा लेलकै ओहो नहि देल
ह आ बूलब किछ समझे नहि आबै छै
बड़का बड़का तपेला रहै सेहो बुढ़बा ककरा ने ककरा देने रहै कहलियै माङग कऽ आनयलए तऽ हमरा सामने माङग कऽ नहि अनलकै दानीकरण बने छल ओत धऽबै छतऽ
हमलोग के रहते ही जब सड़फ के डब्बा चोरी हो सकले या तू तऽ तैयो दुरे के बात छै
हँ आँखि चौबीस घंटा देलापर नहि तऽ दिय तऽ कोना करैत छुधरीचोदी दीदीके पन्द्रह हजार रुपैआके साल चोड़ा लेलकै अइयो कहै छै हमर ओते सुंदर साल ल लेलक जादहि न तब ने भगवान माँंगल भीक नै हरामी के दोगलि देने छै किछो नहि छुछुनराही चोदी न नहि इजत छै ने सोहरत छै नहि एतऽ घर बनाक कने सबस जुलुम कऽ देलकै एको रत्ति रौनक लागबे नहि कर तऽ डेरा पर सब राम राज बनेने छै केहन राम राज भोगैया सब जाउ ने पैर तोइड़ देतइ ओतै
मइरिओ नहि जाइ छैय ओ व
राखछछ छै ओकरा छूत छैय औरत के नाम पर कलंक छैय नहि साफ नहि सुथरा न झाड़ ने बारहनि ने किछो इनायल घिनायल ओहिमे बना क खा लै छैय एत्तेक मोट के चूल्हा में लाग ल हेते मोटके
हूं
थूक फेेकैके तऽ मने ने करतै रहैके आ खायके मन कर
एगो बुढ़बा छैय कहलिय अथी बौआ बौआ तौआके अथी बर्बाद करैत छैय कभी छोटुआके घरमे घुसा दै छैय त कभी ककरो घरमे घुसा दै छैय
कतरते कतरते एक बेेर कलकै सत्यानाश एत से कऽ के गेलै आब ओतऽ लगने छैय ओतऽ दोकान पर मे एगोक पड़िकेने छैय चीज समान एतै तऽ उतरबेतै तऽ ओकरा मौगी के अलग सब चीज समान उठाकऽ दऽ अबेत मंगनीमे ककरो केओ कऽ दै छैय
आ एकरा समझेमे नई होइ छैय
हूं
हमेशा हमेशा मूर्खाहे बुद्धि से काम करैत रहै छैय
देवेला गाँव घरमे ककरो छैय ने चीज आ सामान दै छैय चल हम जाइ छियौ नीचे नहि रहबौ हमरा माथा दरद करैआ
रूकही न दू मिनट तोहर छौ दू मिनट में
टेंसन भ जा जी माया नहि लगैया अभगला पे एको रती पागल पर माया दाया नहि लगलै झूठे माया कके बना कऽ खुआ द पिआ दु कऽ दू आ थेथराहा छैय खाली र
किछु सुख सुविधा छेबे नहि करै बस आगे रह ताकि सारा ताकि सारा सामान चोरी करके ओ ले जाए
य शकुरवाद केलहुं जे कहलहुं मोन मे भेल की जे आयल से छोड़ि कऽ अबैत छी नहि रहऽ देलहुँ सभ लऽ अयलहुँ ओहो ताहि दुआरे तऽ सब लग जैता चोराक
हूं
चोरनीया हरामी सब के मोन बढ़ि गेलै हर बेर हर चीज लैत गेलै मोन बढ़ि गेलै मोन बढ़ैते बढैते केलकै सभ बेर आबै छलै कहि क जे नई आयब नई आयब फलाँ नहि चिल्ला नहि हमरके ओते नहि लागके छलै ओतेक भैया बड़का बड़का चम्मच कटोरा पर ओते बड़का भैया ओते ओते बड़का बड़का मार चपेला बड़का के छना छनी एतेक चीर भैय किछो छैहे न
सब चोरा के सब चोरा के लगेलै त रातो राति
केहन रखने रहियै ओाल
चल ठीक छौ